हेलो मित्र
हँ मित्र
नमस्कार
नमस्कार
अहाँ केने छी बहुत दिनके बाद भेँट भेल आब शीत ऋतु शुरू भए गेल अछि आ खेत सभमे रबि फसल तैयारी जोर जोरसँ चलि रहल अछि।
हम ठीक छी अहाँ बात सही अछि। शीत ऋतु किसानसभ लेल बहुत महत्वपूर्ण समय होइत अछि। किएक तऽ एहि समये गेहूँ, चना, मसूर, सरसों आ मटर जैको फसलक खेती कईल जाइत अछि।
अहाँ एहि बेर अपन खेतमे कोन कोन फसल लगेल हेँ। आ ओकर तैयारी करबाक लेल मास सटिक जोतै खाद आ सिंचाइक व्यवस्था केना केलहुँ से विस्तरसँ बताउ।
हम यही बेर अपन खेत में गेहूँ सरसो आ चनाके खेती केने छी पहिले खेतक नीकसँ जोताइ करलहुँ तकर बाद गोबरक खाद आ आवश्यक उपदक देलु जहिं फसल स्वस्थ् रूपआ बढ़ल रहि सकै।
सही ई सुन के बहुत प्रसन्नता भेल। कारण समयपर तैयारी केलासँ फसलक उपज बढ़ैत अछि आ किसानक। मेहनतिक उचित प्रेरणा भेटैत अछि।
बिल्कुल सही कहलूं। यदि समय पर बिआ बुहल जाय नियमित सिंचाई कयल जाय आ खड़ पतवार हटाओल जाय तऽ फसल बहुत नीक होइत अछि।
हँ गेहूँम खेती मे सबसँ बेसी ध्यान कोन-कोन बात पर देबाक चाही जाहिसँ दाना भरल आ गुणवत्तायुग उत्पादन प्राप्त होइ।
गेहूँक खेतमे समय पर बीज बुआई उचित खाद नियमित सिंचाइ रोप की नियन्त्रण आ खेतक सफाइ पर विशेष ध्यान देबाक चाही। तखन उपज बेसी होइत अछि।
सही सही कहलू। सरसो खेती के सेहो बहुत महत्व अछि कारण एहि सऽ तेल तैयार होयत। अछि आ किसान सभ केँ आर्थिक लाभ सेहो प्राप्त होइत अछि।
हँ सरसों कम समय से तैयार भेल जाइत अछि यदि मौसम अनु -कुल रहत आ समय पर देखभाल होयत तऽ उत्पादन बहुत नीक भेटैत अछि।
चना आ मसूर जेंका दलहन फसल सेहो माटिक उर्वरता बढ़ाबैक में ई सहायक होइत अछि। ताहि कारण किसान सभ केँ एहि फसल पर सेहो ध्यान देबाक चाही।
अहाँ एकदम सही केहलु दलहन फसल माटी मे नाईट्रोजनक मात्रा बढ़बैत अछि। जहिंस उचानक फसलक उत्पादन सेहो बेहतर होइत अछि
शीत ऋतु में कुवासा आ अत्यधिक ठण्डक कारण कखनो कखनो फसल प्रभावित भए जाइत अछि एहि स्थितिसँ बचबाक - उपाय की हे होयबाक चाही।
यदि समय पर हल्का सिंचाई कयल जायत खेतक उचित देखभाल होइ आ आवश्यक सुनाब कृषि विशेषजक सलाह लेल जाय तऽ नुकसान बहुत कम भेल सकैत अछि।
हँ आब तऽ सरकार आ कृषि विभाग सेहो किसान सभ केँ उन्नत बीज प्रशिक्षण आ आधुनिक खेती केँ जानकारी दैत अछि जाहिसँ खेती आसान भए रहल अछि।
हाँ आधुनिक तकनीक वैज्ञानिक खेती आ कृषि यन्त्रक प्रयोगसँ समयक बचत होयत अछि आ उत्पादन सेहो पहिने बेसी होइत अछि।
हमर विचार में प्रत्येक किसान केँ माटि परीक्षण करबाक चाही जहिसँ आवश्यक पोषक तत्व जानकारी भेट टै आ ओहि अनुसार खादक प्रयोग केल जा सकैत
ई बहुत ही उपयोगी सलाह अछि। माटिक परीक्षणसँ अनाजशोक खर्च कम होइत अछि आ फसल स्वच्छ रूपे विकसित होइत अछि।
हाँ ज किसान मेहनत धेरी आ वैज्ञानिक तरीका अपनावथि तऽ शीत ऋतुक रबी फसल स बहुत नीक आमदनी कमास सकेत छति
निःसन्देह खेती केवल मेहनतिक नाम नहीं बल्कि सही योजना समय पर काज आ आधुनिक जानकारे संग सफलता प्राप्त करबाक माध्यम सेहो अछि।
एहि प्रकारक खेतीके सँ किसानक आर्थिक स्थिति मजबूत होइत अछि आ परिवारक जीवन स्तरमे सेहो निरन्तर सुधार आबैत अछि।
बिल्कुल जखन फसल नीक होइत अछि तऽ किसान अपन बच्चा सबकेँ शिक्षा स्वस्थता आ भविष्य लेल बेहतर भविष्य कयल सके छथि।
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक किसान केँ प्राकृतिक संसाधन संरक्षण करैत छैय खेती करबाक प्रयास करबाक चाही जाहिसँ भविष्यकेँ पीढ़ी सेहो लाभान्वित होय।
ई बहुत आवश्यक बात अछि। पानिक बचत जैविक खादक प्रयोग आ पर्यावरणक रक्षा करैत खेती करब वर्तमान समय यक आवश्यकता अछि।
अहाँक सङ्ग आजूक ई चर्चाेय कऽ हमरा शीत ऋतुक रबि फसलक बारेमे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भेटल। जाहिसँ हमर ज्ञान भी वृद्धि भेल।
हमरा सेहो अहाँसँ बहुत उपयोगी बात सिखय लेल भेटल। ज्ञानक आदान प्रदानसँ सब किसान लाभान्वितित भए सकैत छथि।
आब हम अपन खेतेक नियमित निरीक्षण करब समय पर सिंचाई करब आ कृषि विशेषज्ञ सलाहमनी अपन फसलक बेहतर देखभाल करब
हम सेहो एहि सङ्कल्प सङ्ग मेहनत करब। जे एहिी बेर भरपूर उत्पादन होय आ हमर खेती सफल बने
चलू मित्र आब हम दुनू अपन अपन खेती दिस जाइ छीय। आशा अछि जे एहि वर्ष शीत ऋतु सभ रवि फसल भरपूर उपज देत
धन्यवाद मित्र भगवानसँ प्रार्थना अछि जे सब किसानक खेत हरियर रहय भरपूत उत्पादन होय आ सबके जीवन सुख समृद्धि आ खुशहालीसँ भरल रहनि
हँ मित्र अहाँ कहू जे गहूँक फसलमे पहिन सिंचाइ जे कखन करब सभसँ उचित मानल जाइत अछि आ एकर फसलपर की प्रभाव पड़ैत अछि
गेहूँ के पहिले सिंचाई समय पर करब बहुत आवश्यक होइत अछि कारण आहि सँ जड़ी मजबूत बनैत अछि आ पौधा तेजीसँ विकास करैत अछि
जहाँ समय पर सिंचाई नहि होइ ता कि फसलक उत्पादन मे कमी आबि सक सक त छी आ किसानके आर्थिक नुकसान भोगे पकड़ी सकैत अछि
हँ समय पर पानी नहि भेट लऽ पौधा कमजोर भए जायइत अछि दाना नीक नऽ सा नहि भारत अछि आ उपज घटि जाइत अछि
शीत ऋतुमे रोग आ कीटकाश फसलके बचाबल लेल किसानकेँ कोन कोन सावधानी अपनाबयके चाही
किसान के नियमित रूपे खेतक निकर्षण करबाक चाही रोगक लक्षण देखिते उचित दबाक छिड़काव करबाक चाही आ कृषि विशेष कऽ सलाह मानबाक चाही
आब बहुत राम किसान आधुनिक कृषि यन्त्रक प्रयोग कर रहल छथिन एकरासँ समय आ मेहनतिक बचत सेहो होइत अछि
बिलकुल आधुनिक यन्त्रक प्रयोगसँ खेती आसान बनैत अछि खर्च कम होयइत अछि आ कम समय बेसी काज पूरा भैऽ जायइत अछि
जैविक खादक उपयोग करब पर्यावरण आ माटी दुनू केँ लेल लाभदायक मानल जाइत अछि एहि विषय में अहाँ की विचार अछि
हमर विचार में जैविक खाद्य माटिक उबजता बढ़बैत अछि पौधा केँ प्राकृतिक पोषण दैत अछि आ पर्यावरणकेँ सेहो सूचित रहैत अछि
किसानकेँ अपन खेतमे फसल परिवर्तनक तरीका सेहो अपनाबै केँ चाही जाहिसँ माट टी गुणवत्ता बनल रहै
हँ फसल परिवर्तन करलाइन स माटी में पोषक तत्वक सन्तुलन ब बनल रहैत अछि आ रोग कठिक प्रकोप सेहो कम होइत अछि
सरकार द्वारा देल जाइत कृषि योजनाक लाभ प्रतेक किसान केँ समय पर लेबाक प्रयास करबाक चाही
सही कहलो सरकारी सहायता बीमा योजना आ कृषि प्रशिक्षण सँ किसान केँ बहुत लाभ भेटैत अछि
मौसम कऽ जानकारी समय पर भेटलासँ किसान अपन खेती कऽ योजना बेहतर ढंग बना सकैत छथिन बिल्कुल मौसम पूर्वानुमान कऽ आधार पर सिंचाई बुआई आ कीटा नीक समय निर्धारित करब बहुत लाभदायक होइत अछि
हमर मानव अछि जे युवा पीढ़ी केँ सेहो खेती दिस आकर्षित करबाक आवश्यकता अछि
हँ जँ युवा आधुनिक तकनिके सँ खेती करता तऽ कृषि क्षेत्र मे बहुत प्रगति होयत
खेती केवल जीविका सावधान नहीं बल्कि देशक आर्थिक विकासक आधार सेहो अछि
सही बात अछि किसान कऽ मेहनतिक कारणे सब लोके स अन्न उपलब्ध होइत अछि ताहि लेल किसानक सम्मान करबाक चाही
शीत सेतुक रबी फसल सफल होइत ताहि लेल समय पर मेहनत आ धैर्य दुनू आवश्यक अछि
हँ जे किसान लगन परिश्रमण आ सही तकनीक अपनाबैत छति हुनकर फसल स धान नीक होइत अछि
हमरा पूरण विश्वास अछि जे अहि बेर सब किसान केँ भर कुल उत्पादन भेटत आ हुनकर आमदनी बड़हत
भगवानक कृपा आ किसानक मेहनत सँ निश्चित रूप पे एहि वर्ष खेती सफल होइत
आजुक ई बातचीत हमरा लेल बहुत शिक्षा पद रहल आ हम बहुत रास नव जानकारी प्राप्त कयलउ
हमरा सेहो अहाँ स बहुत किछु सिखय लेल भेटल एहि प्रकारक चर्चा सभ केँ करैत रहबाक चाही
चलू आब हम दुनू अपन खेतक काज समय पर पूरा करी आ अन किसान सभ केँ सेहो जागरूक बनाबी
अवश्य ज्ञान बाँटला सभक लाभ होइत अछि आ खेती मे सफलता प्राप्त करबाक आसान बनैत अछि
फेर कखनो भेटी खेती मौसम आ नव कृषि तकनीक विषय मे विस्तारण चर्चा करब
अवश्य मित्र भगवान अहाँ खेती मे समृद्धि दी हो तो भरपूर फसल होय आ सब किसान सुखी समृद्धि आ खुशहाल रहथि
जखन रवि फसल फकय लगति अछि तखन किसान सकक मन मे बहुत खुशी होइत अछि कारण म महिनास कलि मेहनतिक परिणाम आब हम सामने अबति लगति अछि
बिलकुल सुनहला गहूँक बाली पियर सरिसोंक फूल आ हरियर चनाक खेत देखि के प्रत्येक किसान गर्व आ सन्तोष अनुभव करति छथि
फसलक तोड़बाक समय किसान के खेतक नियमित निगरानी करबाक चाही जाहिंस पशु पक्षी अथवा किटकटि कारण कोनो प्रकारक नोकसान नहि होइत
हँ समय समय पर खेत देखब बहुत आवश्यक अछि कारण छोट लापरवाही सेहो एक आर्थिक नुकसानक कारण बनि सकति अछि
कटनीक समय सही चुनब सेहो बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि कारण बहुत जल्दी अथ वा बहुत देस से कटनी करलांस उपज प्रभावित भय सकति अछि
सही कहलौं जखन गेहूँक बाली